हेलो
की हाल चाल अछि
ठीक ठाक छै अपन कहु
अपनो ठीके अछि आओर सभ बताउ की सब भऽ रहल छै खेनाइ पिनाइ बनि गेल
ह बनि रहल छै
अच्छा अच्छा
अखन ओकरे तैयारी मे छियै
जी जी जी तऽ आओर सब ठीक न
आओर सब ठीक ठाक छै
अच्छा अच्छा ई तऽ बढ़िआँ बात अछि ठीक के रहैके चाही सबके
हँ
जी जी तऽ आओर अपना सभके तऽ मिथिलामे एकटा जे अछि तिलकोर पत्ता ओहो बडड़ विशेष अछि
तिलकोर पत्ता हँ तिलकोर पता ता के तऽ बड्ड नीक तरुआ बनैया
बड़ नीक आ मिथिला मे जे छै नियम कि अगर पाहुनसभ कतहु से एलइ तऽ तरुआ तऽ बनबे करैत छै बहुत रंग के तरुआ बनै छै एहन नै छै क नहि बनै छै लेकिन ओहिमे तिलकोर के जे छै से ओ हेबाके चाही
हँ तिलकोर पत्ता के बहुत महत्व छै
बड़ महत्व छै तिलकोर के तरुआ जे अगर भऽ गेल तऽ बहुत खुशी के गप ई तऽ हेबाक चाही पाहुन के तिलकोरके पत्ताके तरुआ जे छै ओ परबाके चाही
हँ ओ नहि पड़लनि तऽ अधूरा अछि
अधूरा अछि तिलकोर के पत्ता बिना तऽ अपना सबके पनामे इहो एकटा नियम छै की
हमरा नहि भेटैया लेकिन गाम जाई छी
जी
तखन ओकर तरुआ जरूर खाइ छी
जी तऽ मिथिलामे तऽ मेन तऽ तिलकोर जे अछि से गांवे गांवमे भेटैत अछि जलदी बाहर सममे कोइ बुझितो नहि हेथिन कि ई की होइ छै
आ कए बेर सोचबो करैत छी ओकर गाछ आन कऽ तऽ रोपब
अच्छा
ह से फेर अबै कालमे ओ बिसरा जाइत छै हँ तऽ कए गोटाके देखलियै ने जे ओकर गाछ अनले ते फेर एता रोप लथि अपन खाय लेल भऽ जाइत छै
अच्छा
लेकिन अभी काल मे फेर बिसरा जाइ य
अच्छा
आ गाममे तऽ सौँसे रइते छै
जी गामं तऽ सब जगह अहाँके पसरले मिलत हर जगह लत्ती जे छै जगह जगह पर अहाँ को मिलबे करथि तिलकोर के पत्ता
बेटबे कर र आ सब दिन कतौ ने कतौ बनबे करै छै
जी सही बात छै सब दिन के करै छै आ एकटा इहो अपना सबके पोरो साल
हँ पोड़ो साग के पोड़ो साग त खाय हमरा सब कतहु भेटे या
अच्छा
पड़ो साग बहुत नीक तखन तऽ गाममे जे ओ छोटकी छोटकी भेटैत छै अपने स तोड़ू अपने से खाउ बनाउ खाउ ओकर तऽ अलग मजा छै
ओकर अलगे मजा छै बहुत नीक लागैय छै
लेकिन एहि सभमे कनी दोसर टाइपके भेटैए हँ
आ पोरोके डणटी जे होइ छै ओकर लोक तरकारियो बना कऽ खेलक
अच्छा से नहि पता् छलाह
जी ओकर तरकारियो जे बनेबे ने बड़ नीक बड़ स्वादिष्ट बनत बड़ नीक
अच्छा कना बनबै छियै
आ ओ जे ओकर डण्टी होइ छै ने पहिले ओकरा बढ़िआँसँ काट लिअ आ आलू दऽ के जेना बनबेने छियै सब्जी तरकारीसभ
अच्छा
हँ ओहिना कुछ मतलब विशेष नहि छै एकर बनबैके ओहो सबटा काट लिय अ नीक से धो लिअ आ आलू कनि दूगो चार गो दऽ दियौ
अच्छा
आ तेल फोरन दऽ के कनि नीकसँ अलसा दीयो भुजि डियो आ तब जे छै से जे मसाला सब होइ छै कनि गोट दऽ दियौ जीर दऽ दियौ धनिया दऽ डियौ लहसुन आ मरीच दऽ दियौ जेसभ मसला होइत छै से दऽ कऽ पीस कऽ खूब नीकसँ आ भूज भाजिकऽ बनैयौ बडड़ड नीक बनत बडड़ड स्वादिष्ट बनत
अच्छा नहि से नहि बनेने छीयै आब ओकरो करबै
जी एक बेर बना के देखबे खाक बड़ नीक बहुत मतलब एकटा जे स्वादिष्ट होइ छै से बहुत स्वादिष्ट होइ छै आ रानी साग तऽ बुझते हेबै
अच्छा साग तऽ बनबैत रहैत छी बेसी का
जी आ रानियो सागके बड़ नीक तरुआ बनै छै
कोन सागके
रानी साग रानी साग
अच्छा
जी रानीमे साकके बड्ड नीक मतलब नीक लागत तरुआ ओहोके तरुआ बहुत नीक होइ छै अरबा चाउर के पिठार मे फुला के नीक से तब बनैयौ
अच्छा
ओ
हँं तरुआ सब ते बड बन छै कए तरह के
केए तरह के बनै छै
नै त आलूके भट्टाके जे जकर जे मोन होइ छै
जी भिंडी के बनाउ तऽ मतलब परोर के बनाउ बहुत एहन छै जे ओलो के तरुआ बने छै से सजमइनोके तरुआ बनै छै
सजमनइनोके तरुआ बहुत नीक लागै छै खायमे
तऽ मिथिला मे तऽ उएह अछि कि पचास रंग के अहाँके तरुए भेटत खाय के पाहुन सभके जी तऽ तिलकोर के ते ख कुछ ज्यादे विशेष अछि सबसे बेसी
कते गोटा ओकर साग सेहो बनबै छै
तिलकोर के सागो बनै छै जी
हम तऽ नहि खेने छलहुँ एहि बेर गेलहुँ तऽ एकगोटा अंगना मे गेल रहिय घूमे ले ते ओ खुएने छलेथ त नीक लागल
तिलकोर के सागो बनै छै आ तिलकोर के अहाँके अथी ओकरा काट के खूब नीक से आ तरुआ जेना टिकिया जेना बना
टिकिया जकाँ हँ टिकिया जकाँ तऽ बहुत खेने छी
ओकर तरकारियो बड़ नीक होइ छै
अच्छा तरकारी ओकर नइ खेने छी
जी ओकर तरकारियो बड्ड नीक होइ छै
अच्छा टिकिया तरिक तरुआ तऽ खूब खेने छी लेकिन ओकर रसो बनै छै से नहि पता छै
ह बनैत छै बड नीक तिलकोरके तऽ तीन गो अहाँके आइटम भऽ गेल एकटा तरुआ भऽ गेल साग भऽ गेल तरकारी भऽ गेल
अच्छा
जी जी तऽ बहुत नीक ईसभ होइ छै
आब ओ पत्ता भेटत एक दिन हमहूँ ट्राइ करबै
हँ बना के एक बेर देखब बहुत नीक बनत तऽ आ एकटा अरिकनचन तऽ ओ तऽ बुझते छै एरकंचन त बाहरो सब मे मिले छै
हँ ओ तऽ ओहो सभमे भेटैत छै
गाँव मे ओ चीज खरीदऽ नहि पड़ै छलै के बाड़ी
ह बाज आ एहि सबमे खरीदय पड़ैत छै
आ गाँवमे जे छै से एकदम से बाड़ी झाड़ी मे ई रहबे कयल सबके बारी मे रहबे कैल
आ जिनका पसंद छै तिनका लेल बड नीक इ तरकारी भेलनि
बड नीक एकर सागो बड़ नीक बनैत छै सागो खेला से जे अइके मतलब अ कञ्चन के खेला के फायदा ई छै ने कि साग खेलहु य बेसी साग मे कुछु ज्यादे छै जे आँखिके रोशनी बढ़ैत छै
अच्छा
जी तऽ एरकञ्चन खेला सँ कनी फायदो छैय अरकञ्चन के साग
हँ
अरिकञ्चनके सागके जे छै ने पहिले धोके कऽ नीकसँ आ ओहिके बाद जे छै काटि लियौ खूब बढ़िआं से जेना साग सब कटे नहि छियै
अच्छा
ओहिना साग काटि के आ कूकर मे या बर्तन मे जाहिमे बनाउ ओकरा नीक से अलसा दियौ कनी नून दऽ दिओ आ आगर गर्मी मे ओ साग सन मे बनबै छी तऽ कचका आम दऽ दियऔ कचका आम देबै तऽ आओर बढ़िआं किआकि कब कबाज कनि कम लागते
हँ खट्टा बेसी भऽ जायत
हँ तऽ खट्टा भेला पर तऽ कबक पूरा काटि देतै ओकर तऽ ओते लगबे ने करत तऽ खायोमे नीक लागत कनि खटा खटा
अच्छा
तऽ ओ अलसा दियौ जखन अलसे बन तखनि नून कनि दऽ दियौ ओहिमे आ जे अहाँके खट्टा देबाक यए कते लोक आमिल देलक आ कते लोक अचारो देलेथ हँ आ कते लोक चारो देलथि तऽ जिनका जे अपन दै के इच्छा रहलथि ओ दऽ के एलशा दियौ आ खूब नीकसँ ओ सीझ गेल सिझला के बाद जे छै बेसी लोग तऽ गाँं घर मे मारे दय छै साग मे
अच्छा
जी आ कते लोक पानियो देलथि तऽ जिनका जे अपन इच्छा भेलन तऽ मार दियौ या पइन दियौ नहि हमसब जे देखै छियै बेसी लोक के घरो मे देख माँ बनबै तऽ मारे दै छथिन कहै छथिन कनि स्वाद बढ़िआँ अबै छै तऽ मारो देलथि आ पानिओ देलथि अपन जे इच्छा भेलेन तऽ ओ एलशा गेल खूब नीक से सीझ गेल ओकरा उतारि लियअ आ पहिले रहि ल कऽ के जे होइ छै कनि घोट के कनि नीक से मिला दियऔ
अच्छा
हँ तऽरहि लेके कनि घोटि कऽ मिला दियऔ आ फेर पानि या मार जे भी देबे द। के आ कनि आओर ओकरा खदका दियौ चूल्हापर दऽ कऽ गैसपर दऽ कऽ जेहिपर बनबैत छीियै अपन दऽ कऽ नीक सँ खोला के आ ओहिके बाद जे छै घोट के आर की कहै छै जमाइन जे होइया
हँ जमाईन हॉं
जमाइन आ मिरचाइके दऽ के फोरन दऽ दियौ खूब नीकसँ आ कनि हीङ्ग दऽ दियौ
अच्छा
तऽ इसभसँ कनि स्वाद जे छै से कनि ज्यादे बढ़िआँ बनि जाइ छै आ हिंग तऽ नियमे छै जे लोकके देखै
हँ हींग तऽ बड्ड जरूरी छै
कनि स्वाद कनि बढ़ि गेल
स्वाद कनी बढ़
तऽ हिंग तऽ हर खेनाइ मतलब साग सब्जीमे तऽ लोकनि देबे केलक दालि किछुके बनेलक तऽ ओहिमे देबे कयेलक
हाॅं हॉं
तऽ एनाहिए कऽ क सागो बहुत नीक होइ छै एक बेेर देखब बना कऽ खा के
हँ इहो देखबै बना कऽ
किएकि मतलब हम अपन नानीसभके अपन दादीसभके मुँहसँ सुनै छलियनि जे कहै छलखिन जे सब्जी तऽ नीक हेबे करैत छै खेबाके चाही लेकिन सागो खेलाँ जे छै से ऑंख कनि रोशनी बढ़ै छै कियकि पूरा एकदम जे ओ हरियर भेलै ने ओहिमे आओर पॉसटिक छै
तऽ ई सब तऽ अपना सभके गाँव मे तऽ बेसी साग सबके बेसी जादा रहै छै ई साग ओ साग बहुते तरह के सागे अपना सबके जे छै से होइ छै गाँव मे तब देखब एक बेेर ओहो बनाकेऽ खाकेऽ
अच्छा
जी जी तऽ और सब कहियौ अहाँ तऽ
और सब बढ़ियाँ छै
अच्छा
ई साग बनबैके हमहूँ करबै कोशिश
हँ करब कियाकि खेला के कनि फायदो छै ई सागमे
हँ फायदो छै
जी हम जेना बतेलहुँ ओहिसँ कनि बढ़िआँसँ बनेबै तऽ आओर कियकि बतबैमे आ बनेलामे कुछु ज्यादे अन्तर होइ छै
अच्छा हँ से तऽ छैे है छैहे लेकिन बताउ लेकिन बुझि जइयौ ने तऽ फेर ओहि अनुसार बनाउ
हँ
त बुझु तऽ ओहिना बनि जाइ छै
जी
लेकिन जानकारी नहि रहत तखन बनाउ तऽ किछु नहि बुझबै
हँ बिना जानकारी के ई बुझबे ने करबै त ई चीज केना बनतै सोचयके रहय जेबै कि ई चीज तऽ छै लेकिन ई चीजके बनेबै केना आ कनि जान कारी मिल जायत न तऽ ओहि तरह से जे लोक छै अपन कोशिश केलासँ दिमाग लगेलासँ ओ बैने जाइ छै
बैने जाइ छै
जी
से रहै छै आ ओना अपन अन्दाजे टा पर अहाँ बनाउ कोनो चीज तऽ ओ चीज नहि बनै छै
नहि नहि बनै छै सही बात छै
हँ आ ओना तऽ कै तरहक साग रहै छै गाछ सब
जी कए तरहके रहै छै गाँव घरमे तऽ किछु ज्यादे साग सब रहल आ बहुत तरहके एहेन साग रहै छै जे अहाँके ह कतेक लोक बुझलक कतेक लोक नहिए बुझलक लेकिन धीरे धीरे अपन कते लोक जे छै से अपन बुझि गेलथि अपन ओ चीज के बनेलथि खेलथि आ एक दोसराके साथ जे छै अपन गपशप केलक जे आय तऽ हम ई साग खेलहुँ
हँ आइ हम ई खेलहुं से तऽ छैहे
जी हँ तऽ देखबे ओहुँ बना के एकबेर खा के
हँ हमु आब देखै छियै पता करै छी कतऽ की छै
हँ ओना अरिकंचन तऽ जे छै से बाहरो सब मे मिले जाय छै खरीदय पड़े छै इएह छै कि कनी खरीद